हँं यौ कहियौ की हालचाल छै ठीक छियै
ठीक छै
बताइौ की सब भऽ रहल यऽ
की हेतै बहुत व्यस्त रह छिये आय
कहाँ व्यस्त रहै छी माथा दर्द करैए यौ पता नहि किया
यो एमे डाल लिए नऽ अथथि नम्बर एकाउंट नम्बर
हँ
हेलो तऽ ओहिमे कहै छियै मिनिमम पाँच सए विथड्रो
बस भऽ गेल काण्ड
भऽ गेलै नऽ
काण्ड भऽ गेल
एहिमे हमरा पास वह तऽ हमरा पास वन एट्टी फोरे छै एखन तक केना हेतै यौ
केना हेतै करियो आब पाँच सए
केना हमरा सऽ नहि होइवला या हमरा बुझा गेल आब
बस डुबा देलियै पाँच दू सए रुपैआ
दिमाग चौड़ा भऽ गेलियै आहाँ पूरा हमर
ई सब काम करबाके नहि चाही अहाँ सबके के समझाबै
घूर तोड़ीमे दिमागे खराब भऽ गेलै वन एट्टी फोर य दस दस रुपआ कऽ कऽ के देखियौ मेन छै ने चौदह कऽ लैिय फिर विड्रो मार फिर चौद कऽ ले छियै दसो रुपैआ प्रोफिट नहि होइ छै दूगो मिलाके
दिमाग लगेबै आब कॉल तल भऽ जेतै तऽ ओहिके बाद देखबै एकबार कऽ के नहि एते तऽ एक दिन मे टारगेट रखबे पचासे गो कऽ के तब हेतै नऽ यौ
हू सेह टारगेट कऽ के करबै तबे हेत बुझा गेल हमरा स नहि होयवालला य से एहिमे की कहै छियै घूर यार की कहै छै से पूरा दिमाग खराब भऽ गेलै यौ
आवाज कथीके अबै हइ पीछाँ सऽ
टीवी चले छै
हू हमरो पीछा सँ आबाज अबैय हेलो हेलो हेलो हेलो प्यार